भेण कहिड़ो हाल थव
बस बढ़िया तां
बढ़िया बढ़िया
तां कहिड़े टॉपिक ते ॻालाईंदा
मां सिंधीअत जे बारे में तां खां पूछो थे तांजे पासे ॿारन खे सिंधीअ में कुछ वधाइण लाए आहे स्कोप
ॿार कीअं सेखारया?
हाणे घर में ई नथा ॻालायूं त ॿाहिर छा ॻालाईंदा ॿार या छा स्कोप मिलंदो
हा, न असांजे पासे त आए न, ॿारन खे सेखारन पिया सिंधी में सिंधी सेखारंदा, हा फ्री ऑफ कॉस्ट सेखारंदा सिंधी हा, मां आगरे रहंदीयां, हा तां किथां पिया ॻालायो, अच्छा अच्छा, हा ॻालाईंदा असांजा ॿार बि कोन था घर में सिंधी
हा बाहिर वञी भरी असांखे मां कॾी जाचियो नाहे की काथे हूंदो बट हिते असां त घर में ई घट ॻालाईंदा आयूं त ॿारन खे कीअं सेखारियूं। बैरागढ़ त पूरो सिंधी आ हा हुते असां छा न्यू भोपाल में रहंदा आयूं न असां बैरागढ़ में कान आयूं
अच्छा अच्छा
हा अच्छा मुंखे हिकड़ी ॻाल ॿुधायो की जीअं तहां तां कॉल कयो था त लॻे थो, जीअं मां कंहिंखे कनेक्ट कयां थी त नथो थिए।
भाभी, उहो पाण पो ॻालायूं था वरी हुन वारे कॉल ते, हींअर पाण ही ॻालायूं। ठीक आ न, हा हा असांजे पास आ हिक हिते हिक मड़ी आए हिकड़ी, उते सेखारंदा आहिन, ॿारन खे सिंधी।
अच्छा
हा, पो चयन नालो लिखाए वनो जेखें सिखणी हुजे।
न त लिखण, लिखण ॿि सिंधी में सेखारंदा आयन?
हा, लिखण बि, पढ़ण बि।
अच्छा, तवांखे ईंदी अथव?
हा मां ॻालाए त वेंदी आयां, लिखी वेंदी आयां ईअं, थोरी घणी त मां ॿि लिखी वेंदी आयां।
अच्छा, पो पढ़ंदा बि हूंदव?
हा पढ़ी ॿि वेंदी आयां थोरी मुंजी मम्मी त लिखी वेंदी आ देवनागरी वग़ैरह थींदी आ न उय लिख लिखी ॿि वेंदी आये।
अच्छा तवां कांथो सिखयो?
मां त ईअ मम्मी खे ॾिसी-ॾिसी करे थोरी सिखी आं।
किथां ॼी तव तांजी मम्मी?
मम्मी मुंजी जयपुर ॼी आये।
अच्छा आशां जी मम्मी गुरमुखी पढ़दी आ।
अच्छा अच्छा-अच्छा हा मुंजो मम्मी ॼो मामो आये न उयो बेरागढ़ ॼो आये।
अच्छा
मम्मी त उते ईंदी हुई मम्मी।
अच्छा हा
सीहोर और ॿि विंदी हुई।
अच्छा हा गणेश मंदिर ईते ॾाढो फेमस आ न?
हा त हुते ईंदी नानी सां गॾ।
अच्छा तवां कॾौ न आया आयो भोपाल?
न मां कॾि कोन आई आयां शौक़ आये पाण चयिंदा आयन भोपाल सुठो
ॾाढो सुठो एॾो बैरागढ़ में जेके सिंधी आयन छा त मतलब मतलब सिंधिन लाइ वधाइण लाइ एॾो था करन बापरे एॾो सॿ। ॻोठ कंदा आयन उते जा माणू। मेगागढ ॼा पर भोपाल में थोड़ो घट आ। पर बैरागढ़ में ॾाढो मतलब वधायण लाज ॾाढो तन।
अच्छा
हा सिंधिन खे ॾाढो सपोर्ट कंदा आयन। हिक-हिक माणू हुते त हर कर्मचारी सिंधी आयन। जीअं कल्याण में कीअं हुं। जीअं कल्याण वञ काथे हुते जीअं हर कोई सिंधी ॻालाए तो। त हिते वैरागढ़ में ॿि सॿ सिंधी।
अच्छा
हा
सुठो आ पाण पैंॼी सिंधियत त न भुलॼे न भई अगर असां ई न भुलिजंदासीं ॿार त बिल्कुल ई छुट छुटॼि वेंञा। हा पो त बिल्कुल भाषा ई ख़तम थी वेंदी न पैंजी पढ़ण।
छा सोचींदा आयो सिंधिन खे वधाइण लाए?
मां त ॿारन खे वठी वेंदी आयां झूलेलाल मंदिर में। हिन करे चंड-चंड ते। कि ॿार ॾिसन न था ॻालाइन ॾिसन त सई की असां मतलब सिंधिन में छा-छा थींदो आये।
सई ॻाल आ कैड़ा-कैड़ा त्यौहार आयन असांजा पैंॼा।
हा पैंॼी हाणे टीजड़ी ईंदी वॾी सतांय नंढी सतांय।
हा, अच्छा सिंधियुनि जा पस् कहिड़ा त्योहार आहिनि, तव्हांखे ख़बर तव?
हा जीअं पाण चेटीचंड मल्हाईंदा आहियूं, वरी सिंधी भाषा दिवस थींदो आ, ॾह अप्रैल जो उहो बि हिते मल्हाईंदा आहिनि असांजे आगरे में ॾाढो सुठो, ॿारनि जा प्रोग्राम थींदा आहिनि, इनाम ॾींदा आहिनि ॿारनि खे ऐं हिते असांजी मढ़ी में, सिंधियुनि जो सामूहिक विवाह संस्कार बि थींदो आहे। कंहिंखे कराइणा हुजनि त, फ्री ऑफ कोस्ट थींदो आहे आइ जणियां कंहिंखे पाराइणा हुजनि त साल में ॿ दफ़ा जणियां पाइंदा आहिनि फ्री में केर नथो पाराए सघे त भले हिते अची पाराए असांजी मड़ी में, मुनडण लहींदा आहिनि
अच्छा, मतलब हिकु सेवा लाइ मेठा आहिनि मतलब
हा, असांजा गुरुजी आहिनि। ह ॾस वस ॾींदा आहिनि, हुते मड़ी आहे ठहियल आहे उते आगरे में सोमनाथ धाम ठयल आहे।
अच्छा
त हुते ॾस वस बि मिलंदा आहिनि माण्हुनि खे, पोइ आशू ॿार मिलंदा आहिनि हितां खां पोइ माण्हुनि जी पूरी थींदी आ, त मुनण लाराईंदा आहिनि अची करे, हा ऐं साओ सूमर मथ मल्हाईंदा आहिनि हिते ॾाढो ज़ोरदार चंड खां पोइ जेको सूमरु पइंदो आ न, उहो मल्हाईंदा आहिनि त असांजी मड़ी में ॾाढो सुठो
सुबह खां वठी रौनक
हा सुखमणी वग़ैरह पढंदा हूंदव?
हा, न सुखमणी कोन्ह पणंदा आहिनि हिते, अलाए असांजो ई पीठु आहे हिते हिते जीअं माण्हू ॿियनि शहरनि मां ईंदा आहिनि हुते ॾस वस ॾींदा आहिनि साए सूम सूमर ॾींहुं। हा जंहिंखे कोई दुख दुखु हुजे बीमारी आहे, सभु ॿुधाईंदा आहिनि। दवाऊं ॾींदा आहिनि, सिंधियुनि खे अॻियां वधाइण लाइ मतिलबु ॾाढो ऑपरेशन फ्री में कराईंदा आहिनि।
अच्छा, मतलबु सेवा संस्था आहे हिक तरीक़े जेते हिते जीअं हिते हिरदाराम जो पूरो संस्था हलंदी आ, मैरागढ़ में त ओड़ो ई हूंदो न
हा हिते संस्था कोन हिते पीठ आहे, पहिरीं ठाकुर नाथ गुरुजी आ हुनहनि जी सा माथी आहे, हा वरी सोमनाथ गुरूजी हुननि जी समाधी आहे, हाणे ठाकुर हाण असां शंकर करनाथ गुरुजी आहिन, वेठल गदी ते
अच्छा, असांजा जीअं हिते हिरदाराम आहिनि न पाण त गद्दी छॾे ॾिनी तऊं, पंहिंजे पुट खे ॾिनी तऊं।
अच्छा
हा, त हे सेवा सदन जे नाले खां पोइ कुुटिया ठयल आ अऊं हिते मतलब पूरे हुनमें बैरागढ़ में हुननि जे नाले जो छोकिरियिन लाइ कॉलेज आ।
हा ईअं ई आ, असांजे हिते बि ईअ आहे। सोमनाथ धाम जो कॉलेज बि आहे।
अच्छा ह
हा- हा जीअं थोरो आगरे हा आगरे खां थोरो परियां आहे पर सोमनाथ नाले जो कॉलेज बि आहे ऐं जीअं सोमनाथ राजा सोमनाथ जी वरसी थींदी आहे न, त पोइ हुते माण्हुनि जा अखियुनि जी जांचू थींदीूं आहिनि। पो जेके चश्मे जी जरूरत हूंदी आ चश्माे मा विराईंदा आहिनि। ऑपरेशन जी ज़रूरत हूंदी आ त ऑपरेशन कंदा आहिनि फ्री में हा रख
हा हिते बि, हा हिते बि शिविर हिरदाराम जे नाले खां लॻंदी आ। अखियुनि जो इलाज कैम्प लॻंदो तन मतिलबु वॾा -वॾा जीअं कैंसर जा बि इलाज कराईंदा तनि
अच्छा! हा हिते बि, असांजे हिते बि मिलंदी आहे कैंसर जी दवा गठिया हुजे, थायराइड आहे, शुगर आहे हर शइ जी, नसूं ब्लॉक थी वई हनि त हर शइ जी दवा आहे। हैलो हैलो हैलो हैलो हैलो हैलो हैलो